बुझहै छै। एक नम्बर छै भोजन भात कऽ के आनद रहल छी
बाह बाह हमरो सभकेँ भोजन भात भऽ गेलै
अच्छा।
एक गिलास दूध दऽ देलियै हे
गाम मे अयबेर तारकुन खेलियै उ खेलौ की नै
तारकुन खेने छेलौं
तारकुन तऽ मिथिलेटामे भेटैये
दू दिन आहाँ के तारकुन खेलौं बड़ा शानदार आहाँ के अखुनका फोलक तऽ आहाँ जवाबे नय छै
जब वाबे नय छै हौरसा भेल जामुन भेल
सब चीज कनी- कनी के खेलौं लेकिन आमक जोर नय
हँ आमक जोड़ तऽ नय छै लेकिन इहो सब अपन- अपन जगह पर
हँ जकरा जे चीज पसन्द से गप्प छै
जेना तारकुन भेल तऽ आहाँ के मिथिलेटामे भेटैत छै इ आहाँ के आन ठम नय भेटत जेना केसौर भेल सेहो मिथिले मे भेटल
केसौरो आहाँ के मिथिले मे भेटैत छै।
लीची मिथिले मे भेटत भले जाय छियै कतौ- कतौ
हूँ ओ तऽ मुजफ्फरपुर के
हूँ
विशेषता छी
विशेषता छी
बहुत किछु एहन छै आब जेना देखियौ कहै छियै जे मिथिले मे मखान छै लेकिन हमरा क कखनो कऽ बुझै लगेैय जे दिल्लीेये मे सस्ता आ एतेै महंग अछि
हँ से तऽ छै हे
बड्ड महंग मखान रहैये
बड्ड महग ओकरे जे उपजाऊ करथिहीन सबहक दरवज्जे दरवज्जे पोखरि छै
कते ठाम एहन होइ छै जे बुझियौ जे ठकि लै छै
ठकि लै छै आ मकान तऽ मिथिले के छी
मखानके किर्ड़ी दऽ दै छै आ फोक्का मखान अहाँके ऊपरसँ दऽ देलक आ तर मे अहाँ के कीरी द दय छै
कीरी दऽ दै छै
पैकेट मे रहै छै ओते बात तऽ लोक बुझैत नहि छै लेलक मौगी सभ जे रहै छथिन महिला सभ से सभ तऽ कने तह मे जाइ छथिन एना कऽ कऽ देखियै सामान ओना कऽ कऽ देखियै आ पुरुषसभ जे छै से सीधे अपन हय एते दहक आ केहन अछि की अछि से सब तऽ देखय नय जाइ छथिन
मिथिला मे तऽ सिक्की के समान के सेहो बड्ड भैलू छै
सिक्की के समान तऽ नय पुछू आब तऽ सिक्की वला जे अथी छै से खेती होइए
वाह सिक्कीके समान देखैयो मे अद्भुत लगैत छै छै आब सोचने छी आब जे जैब
गेल रहियै से रंग बिरंगक सिक्कीके समान
सिक्की सामान देख कऽ मन बड्ड महंग रहै छै कारण ई छियै जे एके गोटा के दोकान छै
सेहो बात छै कम लोक बनबे छै ई जे सब बनाबो लाग
ई जे सब जे बनाबै हइ तऽ बड्ड बिक्री के छै सिक्की समान
आ देखैमे अपन घरोमे लए जबा
घरो मे सब सब अपन घरो मे सजाब सजौते
सजाबै जेना मिथिला पेंटिंग के आब कनी मनी कऽ के बहुत लो बनवे छै तऽ अरे भाय नय बेचब कतौ लेकिन घरेमे एकटा के टांगब सेहो भऽ जाइ छै ई सब चीज छै सिखनाइ ते बड्ड जरूरी छै लुरि व्यवहार तऽ बड्ड जरूरी छै
बहुत नीक लागल सिक्की के समान देख कऽ मोन एकदम
जेनरेशन छै से सब अहाँके सीखऽ नय चाहै छी
नय चाहै छै
उएह पाछाँ किछु लोक अपन छथि भिड़ल जे समाज के उत्थान कैल जाय जे बिछड़ गेल अछि ओकरा सबके सामने आनी। नया लोक से। नया वर्ग से जोड़ल जाय सेहो छै। तेहन की छै तऽ आइ कहै छी फेरी वला आयल छले बाहर मे।
अच्छा।
साईकिल पर आब अहाँके घरे घरे मोटर साईकिल रहे छै। आ अपन किछु ने किछु सामान लऽ लऽ कऽ
अच्छा
से बेचैत रहैये
अच्छा फेरियो बलाम अपन अपन अच्छा
हमरा एक सैमे पाँचटा समान
अच्छा।
आ ओहि पाँच सामान मे एकटा छन्नी। तऽ एकटा किछो दऽ देलहुँ। आ एक सए टका लऽ क चलि गेलौं
अच्छा तऽ ठकै बला छेलै।
महान ठोकै वला छलए आ कहलक जे एना एकर ई छै। एकर विशेषता इ छै एकर विशेषता इ छै। की कैलजैाय तऽ सेहो बात भऽ जाइ छै जे बहुत चीज से लोक। ठके लगैये।
ठकैयो लेगैये हुनका सबके मौका भेटबाक चाही।
अपन कला जे रहै छै ओहिसे तऽ हम ठकैब। तऽनै कम से कम घर क।
सजावट मे तऽ लऽ सकै छी ने एक से एक। के सिक्की के बनै छै मिथिला पेंटिंग के बनै छै।
आह एक नम्बर रहै छै ऐतक समान सब देख देख। कुर्सियां सामान इ सब देख देख कऽ मोन एकदम।
थारी पानक झपना बनौने छलै चारू साइड से सुगा सब लागल। बाप रे बा देखनुक लगै छलै। तऽ कन्यादान छलै ताहिमे देने छलखिन काकी।
अच्छा।
से अदभूत लगै छले ओ थारी पानक झपना।
हाँ ई सभ चीज तऽ मिथिले के शान छै। ई सब चीज आनठम कहाँ बुझै छै कोई।
तऽ लुइर व्यवहार सिखनाइ बड्ड जरूरी छै।
जरूरी छै।
पढ़ब लिखब जहिना छै। तहिना अहाँके इहो सब चीज बड़ जरूरी।
बड्ड जरूरी छै।
पढ़बो लिख हाँ खाली अहिटा पर तऽ नय रहबै पढ़नाइयो लिखनाइयो छै से। ओहो जरूरीये छै।
से तऽ खैर बहुत छै अखनो बहुत। निचुल्को जेनरेशन के देखैत छियनि तऽ इहो सबमे रुचि देखैत छियनि।
से तऽ बड्ड रहै छै स्वेटर सब जे बनैत से। अदभूत डिजाइन सब रहै छै बच्चा सब। अथी दऽ देलक बिलारि बनबै छै। खरगोश बनबै छै रंग बिरंगक डिजाइन सब लोक।
डिजाइन सभ बनबैए
आधा आधा बाहि वला स्वेटर जे होइया अदकट्टी ओ सोइटर तऽ बुझियौ जे अखनो बहुत गोटे पहिरै छै
परै छैथ तऽ आब आब इहे सब चालू हेतैन
कुरूस के जे कुरूस के जे बण्डी सब बनैये। फ्रॉक सब बनैये बच्चा सबके एक से एक।
एक से एक भेटत ने कतहु अहाँ मार्केट मे जायब तऽ नय भेटत ऐहन।
ओहेन चीज अहाँके कतौ नय भेटत।
भेटत जे।
कुरु कुरुस तऽ बुझियौ जे एखन कमाल करैयै।
कमाल करै छै।
कुरुश से तऽ अहाँके सजावटके चीज से लऽ कऽ आ ओढ़न पहिरन तक के चीज सब कुरुस वला अहाँके एक नम्बर होइए
अद्भुत छियै कुरुसिया के
सबटा कला जे छै से महत्वपूर्णे छै जेम्हरे देखै छी यै एप्लि एप्लिक बरतन तऽ देखियौ
एप्लिक के तऽ आब बुझू तऽ बीच मे लुप्त भऽ गेल छलैया
ओ एप्लिक वर्क जे छै से अहाँ बुझियौ जे केना कऽ कऽ कऽ कतरि कतरि कतरि कतरि ओकरा जोड़ू ओयमे हेम करु ओयमे कढाइ करू ओयमे सितारा लगा दियौ। आ ओ जे देखय मे लागत से भव्य लगै छै सब चीज छै
आ लगितो छेलै पहिले छलै सभ बैसनो ई सब चीज अकेले वाला तऽ छियै नय दस गोटा बैसलौं तऽ आओर मोन लगै। छै।
आब आब की भऽ गेलै सब ककरो से कोइ सिखल मोबाइलेसँ अहाँ कते चीज सिखबै मोबाइलेटा से
तखन
एक दोसरा के देखै छलै तहि पर होइ छलै आब से नय छै। सभ अपन अपनमे व्यस्त छै मोबाइल देखलक भऽ गेलै ओहि से सीखब हम
ओहिसे सिखब
पहिने से नय छेलै एकटा चीज अहाँके दिमागमे बैसल एकटा चीज ओकरा दिमागमे बैसले ओ ओकरा बच् बतेलकै ओ ओकरा बतेलकै तऽ एहि तरहें
दस गोटा मे दस तरहक छेलैये
सुलभसँ सीख लै छलए
सीख लैत छेलैये
सएह छै तहन तऽ चलू कहुना कऽ सीख तऽ लोक लैते अछि।
भऽ गेलै आब तऽ कनी। हँ कम देखै छियै लेकिन तैयो। आगाँ लऽ जेतै तऽ बहुत बेसी बढ़तै।
भऽ गेलैये तऽ अपन व्यवसाय सेहो भऽ गेलै हेँ
व्यवसाय भऽ गेलैए सब कऽ नीक लगै छै।
ओकरा सिखेलक तऽ ऑनलाइन क्लासो लऽ लैए घरे पर बजा कऽ ओकर बच्चा सबके सिखबै ये ओहो सऽ कमाइ ये। तऽ ईसभ एकटा। स्वरोजगार भऽ गेलै
अच्छा
स्वरोजगार अपन महिला वर्ग सब अप अपन पहिने जे बैसल बैसल खाली गप्प दै छलखिन तऽ से नय आब
बना लेलखिन हें
रोजगार बना लेलनि हें तऽ इहो सब जे कहबै तऽ ईसभ
नीके छैय
नया मिथिला केऽ नया व्यवहार स सब भऽ रहल अछि तऽ इहो एकटा नीके छैय
नीके छैय इतऽ जते लऽ जाइ इतऽ लऽ जाइ तऽ बुझू तऽ नीके जा रहल छैय
बड नीक जाइ छैय तऽ आब की जेतै धीरे -धीरे बहुत प्रगति भऽ रहल छैय
बहुत प्रगति भ
से आहाँ सब जे सोचै छियै पहिलुका एखुनका तऽ बहुत चीज नीक बुझाय या किछ चीज होइया जे पहिले नीक छलै किछ चीज जे होइ या जे नै एते सुधार भेलै हें तऽ आबे नीक छैय
से तऽ छैेहे बहुत सुधार भेलै या
बड सुधार भेल
बड सुधार भेलै
पढ़ाइए लिखाइए नै छेलै एकोटा मास्टर नै भेटै छलै
आ आब तऽ अहाँक